हेलो
हँ फिरी नहि भेलियै की अभी अभी फ्रि न भेलियै। की अहाँ
हेलो आवाज बहुत
हँ आवज अबै हे कहलियै फ्री नहि भेलियै की अभी?
हेलो
हेलो हँ बाजू ने आवाज जाइहे?
अ हाँ आब आबैया की हालचाल यऽ हेलो
ठीक है कनि भी
अच्छा अच्छा बउआ उठ गेल है।
ह हँ बउआ उठ गैलै। ओकरा खाना खियाबऽ लगलियै ने ओकरा बाद बुझियौ कि काल्हि मतलब आइ जायके छैय पापाजी सभके ट्रेन छै रातिके उड़ीसाके फिर ओ लोग के कपड़ा कपड़ा रखे लगलियै बैग उग में पैक करे लगलियै इ सब में टाइम लागि गेले कनी बुझलियए।
ह हँ हँ घरो परिवारके देख चाह देखै पड़ै छैय ने। आओर सभ कहियौ तहन चाय पानि भऽ गेल?
न अभी तऽ इह सबस फ्री भऽ रहललियै हे ने बिचार नहि भेले हे अब हेतै।
अच्छा अच्छा
ओर सब कहू ने अहाँ की सब बनबै छी रेसिपी मे कछ नया नया बता तैयौ
कथीके रेसिपी जानय चाहै छी?
मतलब जेनाकि कुछो कुछो होइ हइ कि नहि आजकल तऽ बहुत सारा नया नया चलय हय न
ह ह नया तऽ हम किछु बनबे नहि छी अहीं किछु बनबे छी तऽ बताउ हम तो सिम्पल खाना घर जे होइय चावल दाल रोटी इएह सभ बनबै छी अहाँ किछु बताब नया
नॉनवेज खाइ छीय अहाँसभ?
हँ छी मतलब हम छी पण्डित लेकिन नॉनवेज खाइ छी। ह
ओ अहाँ सबके मटन केना बनबै छी?
मटन मटन के जे म मतलब जेना आधा के जी मटन आनै छियै तऽ ओहिमे आधा के जी से कनी ज्यादे प्याज या आधा के जी आधा के जी से कम नहि लेकिन आधा के जी से एक दूगो जादा भऽ जाय तऽ कोनो दिक्कत नहि छैय हँ हँ पिआज अपन काइट लेलै। मटन के नीकसँ धोइ लेलहुँ ओकर बाद फेर लोहिया चढ़राा कऽ लोहियामे फेर अथि तेल गरम कऽ कऽ फेर ओय मे जीरा
आ ब बहुते आदमी के देखे छियै बुझलियै नीचे मे प्याज मसाला तेल ई सब धऽ क मिला ले हय
हँ हँ मम्मियो हमर ओनाहिते बनबै छथिन। हमर मम्मियो ओनाहिते बनबैत छथिन लेकिन हम नीचा मे नहि भूज मिलाबैत छीयै हम मतलब कढ़ाइमे पहिल कनि प्याज के गला दै छियै ओकर बाद फेर मटन दऽ दै छियै धो क आ मटन के कनि भुजैत भुजैत ओकरा रखने रहै छी जीरा गुलकी गरम मसाला जते जे होइया सभकिछु सखने रहै छियै ओकर बाद हम अपन मटन भुआ जात कनि तऽ फेर मसालो ओकर से भुज दै छै त सूखा कनि रा सबके सेहो नीक लागै यै कनि सुखा निकालि लै छीयय। कुकर में दऽ कऽ कनि सीटी मारि दै छियै।
हँ हँ
ह
स्वाद तऽ बुझियौ भूजल भूजले मे रहै है लेकिन किन आदमी के तऽ कनि चावल ई सबमे खााय के लेल रस चाही ने
हँ हँ तऽ रस कनि कूकरमे दऽ कऽ लगा दैत छियै ने तऽ कनी गलि जाइत छैय नीकसँ आ टेस्ट आ बर छैय। सुन्दर आओर सब कहियौ।
हमहु सब दुनू तरीकासँ बना लै छीय हमर म हँ य हमहुँ सब सब चीज खाइ छी। आर मम्मीजी तऽ हमर ह बाजू
हमर हसबेंड एखन छथिन बाहर मे भाग ओ मतलब निर्माण नमक मे काज करै छथिन ने
अच्छा
मतलब बाहरो बिहारके जतय एरिया रहै छैय ने जेना भागलपुर दाउदनगर गया बार बिया य सब मतलब जते बिहार के एरिया छैय ओहिमें जाइत रहे छथिन त एखन सोम दिन जे गेलखिन से नहि एलखिन। आब सान कऽ रातिमे एके बेर एथिन।
अच्छा
आ बौआ के तऽ एखन छुट्टी चलेया तऽ बौआ अपन मस्ती में य कनि ट्यूशन पढ़ि ले या एक घंटा। बस उएह ओ कार कऽ दैय हमरा प।
ह तऽ गर्मी छुट्टी मे अभी कतहु जायके प्रोग्राम नहि? बनेलियै
गर्मी छुट्टीमे नहि कहलौं नै पप्पाके मोन खराब छैनि ताहि दुआरे नहि गेलियै नैहरके तऽ कै बेर टिकट बनि बनि कऽ कैंसिल भऽ गेल कलकत्ता मे हमर माइ
कतऽ नहि होइ छथिन कि जाइ है कि अच्छा कलक कतय जाइ छी अहँ?
कलक्त मे मम्मी पापा सब रहै छथिन भ हमर तीन गो भाय छथिन ओहो सब रहै छथिन कलकत्ते मे भ सब एखन कुमार कुमारे ह है बस एगो हँ कलकत्त कलकत्तेमे चचा ल ह हमर सब के गाँव या दरभंगा जिला।
अच्छा दरभंगा जिला के यहाँ छियै?
हँ हँ हमर मायके यऽ दरभंगा जिला आ स ससुराल यऽ हमर मधुबनी जिला।
हँ
हँ तऽ दरभ्ंगामे हमरसभके गाँवके नाम यए नवादा भैगिन नवादा सुनैत छियै?
हँ
हँ तऽ ओत्तै हमर सभके हमर नैहर ये आ आओर रहै छल सुरूआत सँ कलकत्तेमे रहै छलियै ये पप्पा हमर ड्यूटि कलकत्तेमे करै छथिन
अच्छा तऽ हमरो तऽ ममहर मधुबनिए जिला छियै जयनगर बुझैत हेबै अहाँसभ
हँ हँ जयनगर सब सूनै छियै तऽ
ह तऽ जयनगर तऽ राजपूत टोला मे हमर सब के ममहर छियै
अच्छा अच्छा तऽ अहाँ नहि गेलहुँं एहिबेर
नहि अभी तऽ एनी नहि गेलै अभी हमरो नानीके तबियत ठीक नहि छै तऽ ओहो दिल्ली ली गेल छै ओत्त
अच्छा हमरो पप्पा के कनि भऽ गेल छनि हार्ड अच्छा अच्छा अच्छा हमर पप्पा के कनि भऽ गेल छैन कनी हार्ड कहि देने छै पप्पा के हमर ससुर के एखन हार्ड हार्ड मे प्रॉब्लम भऽ गेल छै ओकरा ऑपरेशन द्वारे एखन रोज हॉस्पिटले दौगै छथिन तऽ आब पारस हॉस्पिटल ये ने पटनामे
हँ हँ
ऑपरेशन हेतै
ओ
हूँ
बड़ो बिमारी आजकल बड़ चलि गेल है कखन के ककरा कोन बीमारी भऽ जाइ छै कुछ नहि बुझा पाबै है
आ कम कम कमाइ वला के बीमारी आओर परेशान कऽ दै छै
हँ हँ ठीक कहै छी
हँ आब जादा दिक्कतो होइ छै मतलब मिड मिडिल क्लासे आदमी के जेना जे अपना सब छी ओकरे सबके ज्यादा दिक्कतो भगवान दै छथिन पता नइ किया दै छथिन
हँ ई बात ठीक कहै छियै अहाँ
हू चलू तहन एनाहिते जिन्दगी काटेय के छै
हँ केनाहितो जिनगी कटै है सब भगवान के कृपा छियै
हँ हँ
आओर सभ कहियौ
अभी नै आओर सब ठीक ये
हँ तऽ पप्पा के जेत्ते जल्दी भऽ जेतै ओते ठीके रहत किए कि जब आदमी बुझै है कि ऑपरेशन करबे के है तऽ करवाए लेल ठीक हेतै
हँ तऽ हसबेंड एथिन शैन के राति मे ने तऽ ओ एथिन तऽ फेर कनी राय विचार मतलब केना सेहो कनी व्यवस्था सब करथिन न
हँ एनाहिते थोड़ी भऽ जाइ है सब देखऽ पड़ै है न सोचऽ पड़ै है आदमी के
देखियौ अप अपन रवि दिन सबगोटा मिलके बातचीत करथिन तहन फेर अपन व्यवस्था उपस्था तऽ करथिन तहन फेर करबा देथिन कियाकि देरी तऽ करयके नहि छै हार्डके ने हँ आ कहबो केने छै डॉक्ट टर कि मतलब जते जल्दी होइया तऽ ऑपरेशन करबा दियौ ने तऽ फेर दिक्कत मे पड़ि पैड़ जाब पापो बीमार रहिते छथिन हुनका कनि शुगर सब बी पी सब सेहो छैन बीमारी स बहुते परेशान छथिन ऊपर से एखन नया भऽ गेल छैन कनिको दूर चलै छथिन न तऽ हापैय लागै छथिन
ओ सुगरो आजकल बड चलल छै जड़ जवान आदमी सबके सुनै छियै देखे छियै कते आदमी के
हू हू
आओर हम तऽ एखन चाय पी रहल छी अहाँके कखन पियब चाय पियै छी कि नइ
हम चाय पिये छियै एक बेर सुबह क पीली एक बेर शाम मे पीली अभी हमर मम्मी जी नै छथिन न ओ बाजार गेल छथिन मतलब बाजारो मे हमर सबके घर छै अहाँ मम्मी गाँवमे छियै मतलब
आच्छा
तऽ ओ अभी बजार गैल छथिन एगो ननद के उहे बौआ होइवला छलै न तऽ भेलै अभी उहे दिन बुझियौ न आठ दिन भेलैहा भेल हैत तऽ ओहिमे गेलखिन तऽ अभी बजारे छथिन अभ भी आ ऊ रहै छथिन तऽ टाइम टेबल मतलब बना क दऽ दै छियै आ अकेला रहला पर कनि असकतआ जाइ हइ आदमी
हमरो मम्मी एखन गेलखिन बौआ सबके लऽ के नीचा ओकरा सबके भ इर दिन बाहरे के सामान घर के सामान नइ नीक लागै छै बाहर के सामान बड़ नीक लागै छै तऽ एखन दुनूके लऽ केऽ गेलखिन हे नीचामे आब सामान दियाबै लए
आब और बच्चा अभी तक नहि बुझै छलै बाहर के चीज आ पैसा आ बुझियो अढ़ाई साल के भेलै य जहाँ आइसक्रीम बाला के आवाज सुनत
हँ हँ
पैसा दे आइसक्रीम आएगा पैसा माँंगने बुझलियै ठीक छै तऽ कनी चाय पीलूँ तऽ करै छी आइ
किछ फोनमे किछ टिपा गेल छै
चाय पीलू हँ हेलो